हेलो।
हलो। राधे राधे बहिन।
राधे राधे की हाल अछि।
सब ठीक छै हम निशा झा बाजि रहल छी राँचीसँ
हमूँ निशा बाजि रहल छियै।
अच्छा चलू दुनू गोटाके के नाम की भऽ गेल सेम की हाल चाल
बढ़ियाँ बढ़ियाँ अहाँ अप्पन कहियौ
सब ठीक छै।
खाना पीना भऽ गेल
आय तऽ ब्रत
अच्छा आइ व्रत मे छीऽ आइ बृहस्पति छै हँ हँ आय बृहस्पति करै बृहस्पति करै छी।
हँ हँ बृहस्पति करय छी।
अच्छा तहन त अखने हँ हँ भऽ गेल।
आओर सभ
आओर सभ ठीक छी।
चलू अय ग्रुपके माध्यमसँ कमसँ कम बातचीत भेल अपनाऽ सबके
कमसँ कम जान पहचान तऽ भेल ने जे अहुँ राचीसँ हमहुँ राजस्थानसँ अहाँ दुनू आदमी के कोमन नाम मील गेल एतेक बड़का चीज बहुत नीक लागल तहन की बहुत नीक लागल बात कऽ कऽ
हमरो खूब नीक लागि रहल ये आओर ई ग्रुप भी बहुत बढ़ियाँ
बहु हँ बहुत नीक छै जे मिथिलाञ्चल के आगाँ बढ़ा रहल छै। ई तऽ बहुत बड़का बात छै जे की जी इजे लोक बिसरल जाइ छले उ चीज के लोग उत्पन्न करे छथिन तऽ आओर बढ़ियाँ लागै छै। सुन मे देखऽ मे आओर उ चीज करऽ मे
सभसँ खूब नीक न आय मानि लिअ कम स कमऽ अपना सब अपना भाषा मे बात कऽ रहल छी के कतऽ स छी ऐँ एत
ता चलय छै जे हँ मधुबनी स छी ई सब बहुत बड़का बात छै आय दू आदमी लग ठाढ़ हेबै ने तऽ अहाँ मैथिली नहि बाजि सकय छी अहाँकेँ हिन्दी बाजऽ पड़त कियाकि उसभ पहिलेहे से हिन्दी बाजि रहल छथिन तऽ ई तऽ अपन कल्चरके बारेमे ई तऽ सही नहि भेलै मातृभाषा बिसरनाइ
तऽ कत्तौ रही अपन मातृभाषा किये बिसरब
बिल्कुल जतय छी तऽ हम जे बाजै छी हम उएह बाजब लेकिन आय काल्हिमे से से सब नय होइ छै लेकिन ई बहुत नय केलखिन आय दीदी सब जे केने छथिन बहुत नीक केलखिन हेँ जे अप्पन कल्चर अपन मातृभाषा सबके आगाँ बढ़ा रहल छथिन बहुत नीक काज कऽ रहल छथिन।
हंँ अपना सभके सभके एहिमे सहयोग करय के छै
बिल्कुल बिल्कुल जेत जेतेक सहयोग हेतै उ बिल्कुल करऽ के छै।
एकरा आगू बढ़बैके छै। आओर सब सब ठीक हय राजस्थान हेलो
हँ कहु नऽ
हँ तऽ आओर। केस हँ हँ बैसले रहिए हमर तऽ एकटा छोटा सा गृह उद्योग छै मिथिलानी गृह उद्योग आ अहाँ नहि जनै हेबै राची से ही हम चला रहल छियै
आउ जइमे अवन्ती दीदी शामिल छेथी
हँ हँ हँ हुनका सब ओतऽ भी समान हमर जाइ छै अहाँके हँ हँ सभ चीज एइमे हम अपन सभटा अपने ई के समान सब अइमे रखै छियै
अच्छा बढ़ियां अछि सबसँ नीक तऽ पहिले बात दिदि बहुत निख चीज सब ईसभ केलखिन हे कआकि जे बहुत आदमी जेनाकि हम सभ बैसारी छिय अखन तऽ कमसँ कम अइ मे टाइ कमसँ कम अइमे बात भऽ रहल यइ जान पहचान बनि रहल छै ने जे हमहूँ मिथिलाञ्चलसँ छी तऽ कमसँ कम अहाँ सब अहाँ राची मे छी कतहु राजस्थान मे तऽ बात तऽ भऽ रहल अछि न आइ तक तऽ बातो नै भऽ रहल छेला
तऽ एहिमे कमसँ कम ई तऽ छै जे अपनासभ एक भऽ रहल छी एक
बिलकुल सही हँ ई सबसँ पता चलै छै जे हमर सबके मिथिलाञ्चल मे सबटा एकता वाला चीज छै जे
तऽ हूं हूं अपना सभके मे अपना सबके मिल कऽ ओकरा आगू बढ़बै के छै
बिलकुल अईमे पीछा किया रहब जे खन इएह चीज करऽ के छै तऽ पीछा बिलकुल नय रहय के छै जे हे एकदम फुल सपोर्ट करऽके छै जे हमसब छी
हूं एहिमे जे ई उत्पल भाय स्वयं प्रभा ईसभ छथिन अवन्तिका ईसभ बहुत मेहनत कऽ रहल छथि
बहुत जादा मेहनत कऽ रहल छथिन जेकि मिनट मिनट पर कोई भी पूछै छथिन हुनका सबसँ सवाल तऽ तुरत जवाब दै छथिन न ओ सब एक मिनट नय लगबै छथिन टाइम तऽ जखन ओ सब एते सहयोग कऽ सकै छथिन तहन तऽ हमहुँ सभ किछ न किछ तऽ जरूर कऽ सकै छियै न हमरो सब बुते हँ जे हमरा सब बुते हेतै हम सब बिलकुल फूल करबै ओहिस जाहबै जादे होइ कम नय होइ कियाकि अगर हमरा सबके सहयोग केला सं अगर ई जी चीज आगा बढ़ि रहल छै आ हमर सब के मातृभाषा ई सब बढ़िया कल्चर बनि सक छै त बिल कुल हम सब चाहबै जे हमर सबके प्रॉपरली ठीक रहे
आओर किया नय बनतै जखन हमसभ चाहि जेबै सभ मिल कऽ हं एहि चीज के आगाँ बढ़ेबै तऽ हमर सबके भी मातृभाषा बहुत आगे जेतै।
बिलकुल जपे कर दीज कि जेना कि अइमे एखन हम सभ एखन एते दू चारि दि के अन्दर मे एते आदमी सभ जुटि गेलखिन हे कतेक नीक लागै छै सबसँ जान पहचान बात चीत कतेक सुन्दर लागै छै सबसँ कम से कम अहाँ हाल समाचार पुछना कहू कते नीक
हूं तऽ वएह ने कते नी लोक एक शहर मे भी छथिन तऽ एक दोसरके नहि जानि रहल छथिन मान लिए
जान पहचान हरेक चीज कऽ रहल छी इहो कम भारी बात नै छै ई सब तऽ अवंति दी सब के ई सब सब आदमी मिल
हूँ हँ तऽ बहुत नीक हमरो लागल तऽ ई हम कहलियै नय नइ एहिमे जे सहयोग हैत हम ओहुना मिथिला मैथिलीसँ बहुत जुड़ल छी आर हमेशा आई बहुत साल सँ अयमे लागल छिये लागल छिये कहियो आहाँ के अवन्तिका सँ बात हैत तऽ अहाँ जरूर पूछवैन तऽ मान लिअ हम तऽ बहुत तऽ हम बहुत दिनसँ जुड़ल छी आर हमर इहा प्रयास रहैए जे हमसभ अपना मानलिओ कतो सभ गामसँ बहुत दूर छियै केओ बारह सौ किलोमीटर, केओ पन्द्रह सौ किलोमीटर, तऽ केओ दू हजार किलोमीटर टर एना दूर छी तऽ अपना सब जतऽ छी ओतए सङ्ग रहब अपन जे जेते मिथिलाके पाबैंन होइए
हँ सब आदमी मिल कर रहू अरे हम सभ भैर साल तऽ देखियौ बाहरे लोक रहै छै सभ दिनक बाहरे रहै छै। छैठ बेर ई पर्व सब जे होइ छै ओ सब लोक त गाँवे जाइ छै। तऽ उएह सब तऽ यादगार लोक के बनै छै।
हूँ
ऐना भेलेया गेल छल मे कतेक सुंन्दर लगलेए छैठ सबमे कते नीक जे कहियो नय अबै छथिन गाँव ओहोसभ आबै छथिन गाँंव
हमरा तऽ की होइ छै न एतऽ रास्ता में भी अगर हम किनको में अगर चइल रहल छी या कतो ठाढ़ छीयै केओ मैथिलीमे बाज बात कऽ रहल छै फेर हुनका सँ हम अपने टोकलो
ओ तऽ ओर नीक लागै छै लेकिन ओ आगा वाला आदमी जखन अहाँ से हिन्दी आऊर कोई दोसर भाषा में अहाँ से बात करै छैथ तऽ ओ ठीक नई लागै छै लेकिन अब अपन मातृभाषा मे जे कोइ बात करै छै न तऽ होत कि जे आगा से जा
ाक बात करली एक दू बेर नय बजलैथ ठीक छै हुनका नय पसन्द छै हम तऽ बहुतो गोटा हमरा सँ कहै छथिन। हमरा नय बाजऽ अबैया हम कहलहुँ हमरासँ बात करू ने सीख जायब अहाँ ओर हम सहीमे बहुत घर। हम तऽ माइन लियो बहुत घर जाइ छियै बहुत घर जाइ छियै तऽ जेसभ नैय जनै छथिन पुरुखसभ छथिन कि बच्चासभ छथिन तऽ हम खुद सामने सऽ हम खुद ही हुनका से मैथिली मे बात कर करै छियै तऽ हुनका मजबूरी हमर से करऽ पड़ै छै टूटल फूटल जेना अबै छैन
लेकिन करऽ तऽ पड़तें न हुनका सबके हँ
तऽ हम कहलहुं आइले नइ कोनो दिक्कत छै एकटा लड़की रहे दिल्ली बियाह भेलै ओकर तऽ ओ हिन्दी नई ई मैथिली नहि जानै बाजै कुमारे रहै बियह ठीक भऽ गेलै हमसभ जाइ छलियै हमर सामान हमेशा जाइत रहै छै होम डिलेवरी छै हमर
अच्छा अहाँके होम डिलिवरी करबबै छियै
हाॅं होम डिलीवरी हम तऽ देखै छियै राँचीमे तऽ सभगोटाके नन मैथिलके भी हम अप अपन भाषा बजबा देलियै। अदौरी कुम्हरौरी हमर तऽ कार्डो में लिखल छै अदौरी कुम्हरौरी तसियौरी।
अपन सभ केँ ईसभ तऽ प्रसिद्धे छै। ईसभ होबाक चाही। आदमी वियाह सब में हँ तहन की
हम कहलियै हमर कार्ड में ओहै नाम लिखल छै सामान सब केँ लोक सब आब शुरू शुरू मे तऽ नै बुझल लेकिन आब नन मैथिली भी ओहै बाजै छथिन ओ ऑर्डर देलैथ फोन केलैथ तऽ कहलक अदौरी भेज दीजएगा तसीओरी भेज दीजिये तऽ धीरे धीरे
तैगो वर्ड केँ प्रयोग तऽ करै छथिन न एकेटा से दूटा होइ छै न
हम कहलिए ठीक छै सब अपन अपन लिखै छै जेना केओ जादातर सब बड़ी लिखलक बड़ी हम कहलियै भाय हम बड़ी कियै लिखबै हम अपनवला किएक नै कहब
हम अपन चीज हँ सही बात छै हम अपन भाषा प्रयोग करब हम दोसरी केँ किया वर्ड करबय
किया हम ई वर्ड केँ यूज करबै हम अपन स्नैक्स बनबैत छी छी हम कहलियँ ओहै स्नैक्स नाम हम अपन किया नै दियै आँय तीसियौरी चरौरी ई स्नैक्स नै भेले तऽ और आइ हम देखै छी जे यंग यंग लड़का लड़की सब खा रहल छै जखन ओ चीज बनबे नै करते तऽ ओ खेतै कऽ तऽ सँ
सही बात किछ बनबे नै करतै तऽ खेतै कतयसँ अगर नै बनतै तऽ कऽ तऽ स लोक खेतै
तऽ एकगोटा अहिना मुरौरी लेलखिन हमरासँ कहलखिन हम किनको कहलियै न
मुरैय केँ जे बनय छै
हँ ओ कहलखिन हम घर में खुद खुद कहलखिन हम घर में नै हाॅं हम देखियौ जखन हमर काज शुरू भेलै हम ई कोविडसँ परसू हमर काज केँ छओ साल पूरा भेलै चौदह तारीख चौदह जुलाई कऽ हम छओ साल इहाँ कोविड केँ समय में हम केने रहियै घर बैसल हमर बहुत बढ़िया अपन दूटा शॉप रहे एकटा हिनकर शॉप छलैन एकटा हमर रहे दु कान दुनू केँ हिनकर हिनकर इन्वर्टर केँ बिजनेस हमरो अपन कॉस्मेटिक केँ रहय दुनू केँ अपन अपन हँ लेकिन कोविड केँ समय में जानबै केलिए जे बहुत तरह केँ परिस्थिति खराब भेल हमरो सब केँ कोरोना भऽ गेल अहाँकेँ हमरो सब केँ अपने दुनू गोटाकेँ एकटा बच्चा केँ एकटा बच्चा तऽ हॉस्टलमे रहै तऽ तै ओ बैच गेल रहै ओहीसँ बाँकी हम सभ तीनू गोटा
फैस गेलो हँ आबि गेलहु ओहिमे तऽ फेर तऽ दुकान पर कतेक आदमी अबे जाइत रहय छै तऽ हेबे करतै न
तऽ ओर समय में तऽ फेर दोकानो तऽ बन्द रहि गेलै दुनू गोटा केँ बिजनेस अहाँकेँ एक तरहसँ तऽ हमर मनमे इएह एकटा सोच एलै ठीक छाय हम तऽ समाजसँ जुड़ल रहियै लोक बहुत ही करै छलखिन हम कहलियए नय माइन लिअ कते दिन राखल पैसा भी अहां के कते दिन चलत बीमारी से भऽ गेलै हूँ तऽ ओ बीमारी मे दुनू हां सब चीज तऽ ई भए गेलै तऽ हम फेर कहलौ नै घर मे बैसल हम पहिले मसालाके शुरुआत केलौ आ तक हँ सब चीजके मसाला रहै छै
अच्छा
अहाँ के हल्दी धनिया मिक्स मसाला जेते पाउडर अबैय हम खुद मशीन मँगबेलियै आओर खुद दम साफ सुथरा कऽ कऽ मसाला ओकर बाद अहिना ग्राहक के माँग पर कहियौ तऽ एक दिन अहिना चरौरी बना कऽ दऽ देलियै अहिना फेसबुक पर डाइल देलियै चरौरी बनबैत कालके फोटो देखलियैन भाय कि ग्राहक सबके डिमांड हुअ लगलैन मांग कर लगलखिन जे
अहाँ जे ई चीज कहनु न अहाँके बातसँ न हमरो ई बुची सीखऽ लला लेकिन बैस कनै रहऽके चाही किछु ने किछु करू
किछ न किछ
अहाँ जे हमरा बात केेनु हँ न अहाँ सब बात एह लागल जे बैसू नै किछ नै
देखियौ निशा जखन हमर ई रहै तऽ परिस्थिति बहुत खराब रहै अगर हम ई सोचकऽ चलैतियै तखन तऽ हम